हेलो
हेलो
की करै छिय
पुछू ने अहाँ की करैत छी
हम कुछ आमे बैठल छियै हमरा मत आओर सब
ठीक छै
खाना पीना हो गइल
नहि अभी नहि भेलक हा
की खायब बनै छै
रोटी सब्जी भुजिया इहे सब बनै छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल
काहाँ न भइल बापे बनी रोटी खाली बनी
ओ सब्जी की बनै छै
सब्जी छोले छै और आम उम छै तऽ ओसे होतै
ओ
हँ
हमहूँ आइ सबेरे मे चावल उबल खैले रहियै बाद मे हँ आब तऽ महालदेव तऽ नहि दलमा आब ई सब खाएब
नइ आज एगो मानलहि की ट्रे खरीदैल छै
मालदेव के
हँ
ओ हमनि कनि मालेदेव सब टूटि गेल सब वेपारी तोड़िक लगलक रहलक ह तब तऽ खायके मोन नइ करै रहलक ह आ फेरसे अभी दलमा ई सब छै
उ मालदेह के परतर थोड़ी न करै जितना उ करै छै
हँ से तऽ छै लेकिन मालदह ही तऽ हमनी खैली ह और कोनो आम तऽ नहि अभी तक तऽ वही सब खाइ रहली ह अब कितना आब ई तऽ नहि होएत ने कि बारहो महीना मालदेह मिलत
हँ ओ तऽ जादा दिन ना मिलै छै ओ जादा ना मिलै छै ओ जादा
हँ उहो पेड़पर आब ओ सब तऽ व्यापारी सब तऽ कहिये तोड़ लेलक ओकरे कोल्ड स्टोरमे अथी सबमे रख रखके आ ओइ सबके ठीक रखै छै तोर तऽ लै छै सभ जगहके टूटि गेलै एने कि सभ सारा पेड़ मालदेव के काहेकि पकै रहलै न रोज रोज पकै छलै सब चुअइ छलै उहेला लागी सब तोड़ि लेल आब एक्को गो आम मालदेवके पेड़ उड़ नहि बचलै ककरो नहि हमनिएके नइ औरो बगलमे पेड़ सब रहलै रहलै सबके टूटि गएल
ओ
आ दलमो उलमो सब तोड़ि लेलै व्यापारी ओसभ तोड़िक दिआलहै ने तऽ उएह सभ है की
ओकर टाइम हो गेलय दलमा के
हँ पाकै छै ओ सभ टूटि गेलै तऽ व्यापारी से रहै छै ने कि इतना क्विंटल एतना ट्रे देबेके रहै छै तऽ ओ दे देलै सब दे देलै आ मालदेव रहलै तऽ अभी तक तऽ ओ किछु नइ रहि रहलै अथी होइ गेलै
ओ ह
जब रहै छै आम तब खााय के मन न करै या
ओ
हम तऽ पहिले दलमा नइ खाइत छलौं लेकिन आज अ हम खेलियै तऽ ठीके लागल ओ ओहो बेलबो ने बड़का बड़का ओकर फल होइ छै खैले छी अहाँ
हँ हँ किसनभोग ई सब खैले छीियै
हँ किशनभोग तऽ हमरा नीक लागै छै माल किशनभोग तऽ ओ मालदेवसँ पहिले ही तरीका उस ओकरे आसपास पकै छै
ओहो हुँ बहुत लागि छै कि म उ ई मालदेय छै बहुत मार्केट में लोग माल के नाम पे बेच दइ छै
ओ नहि तऽ हमरा गाँव मे तऽ ओ दूगो पेड़ छै ने तऽ दुनू पेड़ पे बड़का बड़का आ उ मालदे लंका ने हइ तन बहुत बड़का बड़का से ओ लेखन होले टाइपमे फड़ै छै ओकर ओकर जे ऊपरके छिलका रहैत छै ने ओ मोट रहैत छै आ मालदेव के तऽ लोक कितनो को हँ कोनो आम हो लेकिन मालदेके पर तक थोड़े कोनो करैय छै
न मालदह आ चूसे में जर्दा ई दुगो परतर कोई न करै छै
हुँ
हू ठीक लागै छै अर की बनाय छै अब माम एकऊचु बनाली छै कि न रेसपी अलग अलग आम आम के किछो बनबै छी कि न
हम आमके तऽ नहि किछो बनने छियै हमर मम्मी आमके सब्जी बनाबैत छथिन ओमेमे हरा मिर्चाइ रखे त मिरचाइ के सब्जी आओर ओ आमके काँचे आम कें कटि के बनै छै ई सब ओहिमे मेथीयौ रखाइ छै मतलब क सौंसे सौंसे की बोलै छै मिर्चा हरियर का मिर्चा और आम एगो आम काटिके रख दू फाड़ा काट काटके तऽ ओहिमे खटा हतटे नई होइ छै खायमे मे हम तऽ एमकी पहली बार खयली ह
हम हमर आंटी बनले छियै परसू आम कल्हे बनै छै आमके सब्जी सरसों के मसाला होकैत छै ने ओहिमे रख क बनाइ छै आम काट क सब्जी जैस आ बनाय छी एकदम लागे छै कि खट मिट्ठी खाय छी ओहन लागै छै
हूं खट मिठ एह कथि रख कऽ खाय मतलब गहमे कथि मसाला रखल रहलक
सरसों के मसाला वाला खा छै सरसो पीसल प्याज लहसुन धनिया मिर्चा सब मसाल रखै छै आ ओ फोरन देला के मसला के भून जाइ छै आओर ओहिमे आम रख के आ भून के पानी लगा जाइ छै उसन लागै छै की खट मिठी खाइ हँ खट मिठी खााय छी ओऔंग
खाली आमो के बनै छै लेकिन हमर मम्मी मिरचाइके सब्जी
छी हमरारा लागे छी क हम खट मिट्ठी खायई छी
हँ तऽ ई जे छै ने कि ओ हमर मम्मी बनाबै छै ने तऽ ओकरा आमके सब्जी तऽ नहि कहै छथिन मिरचाइके सब्जी हरा मिर्चाइके सब्जी त मे जा्यादातर हरियर का मिरचाइ लम्बे लम्बे रखाइत छी सौँसे सौँसे हल्का सा फाड़ि देैत छी ओहिमेथड़ी आ फेरसे आम जादा नइ एगो आम काटि कऽ आ ओकर मतलब क लम्बे लम्बे कच्ची बना के एगो बहुत काह क जादा ख खट्टा हो जायत ने इहा लाय हँ एगो नहि ह तऽ दूगो आ नीक लागै छै खायमे आ ओम्हर के मिरचाइयो खायब ने तऽ टेस्टी लागत खट्टा खट्टा और ई आ आ लहसून सरसों के मसाला रहैत छै खाली प्याज उयाज न रहै आ मैथौरी जैसे बैंगन मैथौरीके बनैत छै ने सेम
हँ ह ओहो मे भी आंटी बनाै छी तऽ हमरा ओहि लागै छै हम कहै छै कि कट मिठी न खाई छी कि सरसोके सब्जी खाय छी
हँ तऽ ओ ओइसन तऽ हम नहि खेलेब लेकिन एहिमे ने मतलब की तीनो तरह के रहे छै ने हरियर मिरचाइ मे थौड़ियो आओर ई जादा ई ओहिमे आम रखाइ छै ने तऽ जादा अहाँ नहि खा सखम एगो कच्ची लेब ने आमके तऽ उहे हूँ ह हममे थोड़ी थोड़ी खाम आ मिरचाइ अहाँके सही लागैत छै मिरचाइएके सब्जी बोलल जाइ छै हम एगो लड़का रहली ते हम स्कुल जायत रहली तऽ एगो हमर दोस्त मिर्चाइके भुजिया लेके आयल रहै हम तऽ पहिल बार देखली मिरचाईके भुजिया भी होइ छै हरियरका मिरचाई के भुजिया
तऽ हरियो मिर्चाई तबनी बिच से काटि देय छै आ तावा पे तेल रख के आ नमक रख के पका दै छी दाल भात के साथ खाय छी बड़ी टेस्टी लागै छै
हाँ तऽ ओहिसे तऽ हमरो घर पर बनै छै एक बार मे दस गो बारह गो भूंज दू आ दिनसँ शाम ले रतिमे
हम भी का कहै छी भून के रख दै छी टमाटर डिब्बा प्लास्टिक के समादी के डिब्बा आय छै तऽ ओहिमे रख दै छी ओ ओ अभी ले चलै छै बहुते घूमै छी हम
हँ ओ कए दिन चल जाइ छै अहाँ नम्बू वाला मिरचाइ खा लै छी
हँ हमर मम्मी का कहै छै कि नम्बू के ब रस गार के आ ओहिमे नम्बू के बीच बीच काट के का करे छै ओहिमे रख य धूप में रख दै छी ओ भी खाई ले छै ओ भी नीक लागे छै
हुँ हमरा कने ने छोटका आ निम्बू फड़ैत छै ओकर रस बहुत बहुत न छोटी छोटी
हँ छोटी छोटी ह मे हमर मम्मी रोपे छै पेड़ में तऽ के आबै छी ने तऽ आ रस रहे छै पर खट्टापन ना रहै छै
ओ आ ओकर मुरब्बो बनै छै मतलब कथीहइ बोलल जाइ
ई अचार बन छै निमकी हँ
हँ तऽ ओ ठीक बहुत छोटे छोटे रहत बड़ नीक लागत हम बहुते करै छै बहुते गोल गोल ठीक है आ जब ओ पाक जाय न अगर पूरा पाक जाय य नहि नहि तोड़ब तऽ ओ ओ तऽ संतराके कलरके हो जाइ छै एकदम ऑरेंज ओर
ओ
एक तरह से ओ संतरे रहै छैय पता नहि की छै
ओ
उहे वाला पेड़वा हम एक हमर मम्मी लेल गेल रही नानी कने तऽ वहाँ रोपले छली त वहाँ तऽ औरो बड़का भऽ गेल हे उहाँ तऽ एतना फड़ल हे ने सब पूरा पेड़ मे अहाँके छोटे छोटे नम्बुए देखाई देयत
उगा हइ का अपने पास उ पेड़वा
हँ हय अगर ओकर एगो नम्बू लेके आँ
जादे छै का
ठीक रुक जाउ हम अहाँ से बादमे बात करै
ठीक छै